त
हँ हेलो
आ जाइ हो बाज
हँ की हाल चाल
ह ठीक अपन
हमरो ठीक छै
की करै छेलिए हम भी किछु नहि करल छल हम लेटल छी खाना खा कऽ आतै
ल
जल भात सबब्जी
खेलौ ह
तीन महिने नहि खाना खाइ छै चावल पढ़ाई लिखाई तेहने सन‌ चलै हय किछु नहि
हमहुँ ऐसे हे गेने छलियै सुबह में मम्मी पूरी और भुजियााना ला कऽ चलि गेल छलैऽ एलियै तऽ किछु नहि खेलै तऽ हम कहल रातिमे हाथे बनायब
हमूँ पूरीये खााक आय गेल छलीयै दैल वालापूरी छलै म्मी बनेनाइ
अच्छा
दालि गुलाब पूड़ी आ सब्जी खााक गोलो छलियै उहे लओ के गेल छलियै
तोरा त अपनो आबैत हे तो बनावल दालि वालला पूरी
ह हम भोर के पढ़ाबैत रहे छियै ने बच्चा आर के साँझ के आब पढ़ाबे छियै दस बजे वाला इकूल भऽ गेलै ने तऽ मम्मी छले बनेने मम्मी छलै बनेने पहिने बनेने छलै सजमन कऽ भुजिया पूरी
अच्छा
अचानक प्लान बनि जाय तऽ बना ले छी
हँ हँ नीक करै छऽ हमरा हमरा यदि केओ कहते जे बना ले तऽ हम कहबै रहय दिहि नऽ हम भूखले ठीक छी
अच्छा
आओर की सब लाइब्रेरी मऽ पढ़लियी ने
किछु नऽ गाय मात्र दू गो क्लास केलिए मात्र मोने नहि लागे पढ़ाई से जेना ईछे हेट गेलेगे एक तऽ कोरन भख नहि अच्छा लागे पढ़ाई लिखाई मे
हम तऽ अपने नहि किछु नहि पढ़ि पाबै छी दिमाग खराब किछु भऽ गेल
किया
कहाँ ई बीच मे तखन इएह सबके वजह सोचलियै पप्पा सभ गेलखिन तऽ दू तीन दिन ओहिमे अथिी टाइम पूरा डिस्टर्ब हो जाइ छलैए पढ़यमे और फेर आय मतलब एक दू दिन से फेर इहा तब कायलसँ दै छियै
गे हमरा नहि मोन लागे छोट्टी पढ़े मे तो रहे छलही तऽ कते देर पढ़ि ले छलियै
अखनो जाय छऽ लाइब्रेरी भोरे जाय छऽ शाम मे आबे छऽ
नओ बजे जाइ छियै पाँचे बजे आबि जाइ छियै
तऽ साँझ भऽ गेलनओ बजेसँ पाँच बजे पढ़लहन तऽ ओ कम पढ़लहिन
गाायपाता तू बिलीव नहि करबी नहि पढ़लियै बैठल छलियै तऽ दू घं्टा तक तऽ हम बाहरे मऽ छलियै हँ
आठ घंटा भेलो बौआ लाइब्रेरी मऽ लाइब्रेरी मऽ आठ घंटा पढ़ाइ बहुत बड़ा बात छै
के भक बता आठो मिनट अगर नीक से पढ़नेबै ने तऽ भगवाने जाने
हम तऽ आय आढो सेकेंड नेय पढ़ने हेबे
तोड़ा झूढे बुझाय झूठे बुजब तोरा पता हो तोरा लाइब्रेरी मऽ सब एहन सुते वाला आदमी सब आबि गेलहे एना पता हाउ एगो बात पर आइ हम गौर कलिय छोटी पता हाउ
हँ
पिंकी पिंकी रहै छलै ओ जे बगलमे सु सुतल रहै छै तऽ ओकरा देखांवस सॅं हमहुँ सुति रहै छलियै आइ जे पिंकी नै छलेया तऽ आइ नै हम एक्को बेर नै सुतलियै एक्को बेर नै
ई भऽ जाइ छै जे कनिक देखल नै तऽ देखिन ककरो लोक सुतल देखै छै तऽ कनिके भऽ जाइ छै ने
पता हाउ पिन्की तऽ एक एक घण्टा सुयत रहय कन्टिन्यू
आयगे हम मतलब हम सुतबो करै छियै तऽ केन्ना पाँच से सात मिनट ज्यादा सऽ ज्यादा दस
अयसे ज्यादा नै हम सुतै छियै पिंक अबै छियै कि भेलौ आँय उंम्म कहि
तहन की सब करबिहीन आब हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो